हेलो की हाल समाचार। आवाज नै आबैए कनि आहा नेटवर्क मे जाउ हेलो
हेलो
हँ हँ ठीक छी और सब हाल समाचार ठीक यऽ हेलो
कहलौ हाल समाचार ठीक यऽ धिया पुता सब ठीक ठाक यऽ ठीक छै धियापुता सब ठीक छै
आवाज नै आबैया हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो!